की हाल
बढ़ियाँ यौ अहाँके हालचाल ठीक अछि।
ठीक अछि फिलहाल कतय छी
हम अभी जाइ छी पोखरि दिस।
ओ हो ओ सुत कऽ उठबे केलियै।
सुति के त कनी देर पहिले उठलौं पर अभी अथी भेल हँ हँ फ्रेश होयला अभी जाइ छियै कनी घूमि फिर लै छियै
हँ भने घुमि लिय मूड
हँ कनी काल से घुमि रहल छियै बड़ी देर से
संदार कऽ लिअ मुह कान धो कऽ फ्री भए जाउ
से सभ कऽ लै छियै ओइले नय टेंशन हय बताउ कतय छियै अहाँ हम उठल छलौं छए बजे।
हुँ
छौ बजे उठलौं हम बारह बजे एक बजे सुतलौं आ छौ बजे उठलौं।
सुतल छलियै ताहि दुआरे एना हय।
हुँ तऽ ओत तऽ छौ बजे उइठे गेलै
फिलहाल अभी कतऽ जा रहल छियै, छियै के यै
हम फिलहाल छी चौक पर
घरसँ निकलि गेल छियै नय
हँ दुर्गा स्थान मे छियै
हुँ
हुँ काल्हि अहाँके केते पैसा बनल
ई सब नय अखन बाजू ई सब फिलहाल अभी नय बाजू
कोनो बात नय बाजि सकै छियै ओहि लय नय टेंशन छै नाॅर्मल
फिलहाल हमर, हमर बनल कते उनसठ रुपैया
अच्छा उनसठ रुपैया हँ पैंसठि पैंसठि बनल हमर
अहाँ फोन केने रहियै ने
न ओहिके कारण नय अपन मस्त बात करबै ने ओहिके कारण बने हइ पइसा जते नीक बात करबै दुनू वक्त आ मस्त ब बात करतै ओहि लए पैसा बनतै बुझलियै हमहु छी अभीव्यक्ति
हुँ काल्हि गलत केलथिन ने
हँ ओ सब चलै छै हँ चलू ने कतौ राजनगर कतौ घुमय लए जेबै दरभंगा आओर। अहाँ कहिया जाइ के प्लान बनाबै छी से बताउ।
अहाँ जहिया कहियो तऽ चलू राजनगर जाय ले की छै यौ।
राजनगर राज प्लेस चलै छी फोटो आर घिचबै छी घूमै फिरै छी आओर उम्हर आयब स्टेशन मे चाय पियब स्टेशन मे चाय पीयब की
अथी के सब चलब के सब चलब यौ
हुँ जे सब चलब प्लान बना ल लिअ चलै छी अपना आओर की
कि यौ देखियौ न कहै छै दीपा एक दिन सिमरियो चलबाक छै बुझलियै हँ सिमरिया जाय बला छियै हमसब त वएह मे चलबाक छै आराम सऽ दु इएह बीच मे जाय वाला छै ग्रुप बना क चलब सबगोटा नहा सोना क ह कररे हूं प्रसादा तसाद लति फेर आयब चलब करिब पाँच सात आदमी जाय बला छियै चलै छी कि हम भेलौ देखियौ न हम भेलौं
हँ
रविशंकर भेल सौबिक भेल अभिषेकबा के चिन्है छियै ने फेर ओकरे अंगना के गोलु से भेल
हूं हूं
आओर एक दूगो भऽ जेतै तऽ चल नन्दू झा भऽ गेल हं
अच्छा आ नन्दू झा कहलनि अछि जे हमहुँ जेयबाक छै एतऽ सिमरिया ओ कहाँ ओहि दिन कहले छल कहां कहले छलथि हे से हँ जयबाक हेतै ओतऽ
हं
हँ हमहु छ ओतऽ आराम से हवा खा रहल छी बठि के अबाक अई त आबि जाउ ने कतऽ छियै अहाँ
हम त एखन नय पहुँच किया कि हम कुट्टी पर संन्ढास कऽ लेलौं फिलहाल अहॉं फोन नय ने करै छी सबेर कऽ जे हम
सबेर के हम बहुत पहिले उठलू पर हमर फोन नय चार्ज छेलए तऽ फोन चार्ज लगबय लए चलि गेलौ
देखू अहाँ सब कानी कनि लेट जाइय सब कनि बगल बात तनि लेट जाइय हम सबेर उठि जाइयै
हँ सबेर अहाँसँ पहिले हम उठै छी हम आंह् हम अहाँसँ पहिले हम उठबै उठ उठि जाइ छी सच मे कहै छी
ओ फोन करबाक अई
हँ अच्छा हम कहलिय कहै छथि कि मतलब ओ बात नय उठल हेबै अहाँ ओईके कारण हूं देखियौ इहो टास्क जल्दी जल्दी अपना कम्प्लीट करबाक छै बुझलियै हँ जल्दी जल्दी पन्द्रह टा हमरा त पन्द्रह टास्क होइछै तीस टा टास्क
कार्ये नय दऽ रहल छथिन हम तऽ कम्पलीट कऽ देलियै अभी तक नय देलखिन अभी त एहना नय देलखिन जे हम ककरो फोन क सकै छी बुझलियै दोसरे व्यक्ति हमरा फोन करै छथि
हँ दोसर दोसर लोकनिक कॉल कऽ सकति अछि अहाँके
हूं हूं
मतलब देखियौ आब अहाँके दौड़त अड़तालीस घंटा के टाइम रहै छै अड़तालीस घंटा के टाइम रहै छै हँ
कनि तक देथिन आब
हँ अड़तालीस मिनटा के भीतर आबि जायत अहाँके
हं अभी तक एकोटा टास्क नय देलखिन ह एगो छलखिन ओ त कहै छै पूरा हुआ तऽ लिखेऽल एल
हूं हूं हूं पूरा टास्क कम्प्लीट हुआ आहांके देखबै छेलथि
फोन अभी तक हम नै ककरो लगा सकै छी
नै लगा सकैत छीयै अहाँकेँ टाइम मिलत अहाँकेँ टाइम अथि हएैत तबे अहाँकेँ अथि हएैत
अहाँ ओय बीच मे कहने रहियै यादे बग बान तऽ ओते कऽ लेबाक चाही हमरा अखन हम आगा दै हुॅं गलती केने रहौ
तऽ हमरा दू अथी दू सए पचास रुपैआ एलै दू से चालीस रुपैआ एलै फेरो आठ एप प्रोसेसिंगमे छै,
कहू तऽ हमरा ओएह बीच मे कलेबाक चाही है ने यौ फिलहाल कते कॉलिंग क ले ने हेबै अनठेकानी कहीयौ न
कॉलिंग हम कॉलैले हेबै एम्हरसँ आबि चुकल हेतै जे द पन्द्रह टा बीस टा कॉल आईब‌चुकल हेतै एम्हर से हम ने बस दस टा कॉल क तऽ तीसटा तीसेटा एते दिनमे
हँ तऽ बढ़िआं केने
कमे अथी भेलै जे मतलब हम एतऽसँ दसेटा कॉल केले छी टास्क कम्प्लीट केनेे छी दसेटा आब एगारह अहाँके कॉल अछि एक से अस्सी मिनट प तास कम्प्लीटेड रेट बता देते है नै हँ तऽ ओहो पूरिये वाल्ला हेतै मलब
अच्छा कलेज तलेज खुलल कि
कॉलेज खो कॉलेज खुलल अछि जेबाक हइ देखियौ की ह जेबै हमहु जेबै कनी अथी वाल्ला भ रहल छै न रजिस्ट्रेशन करेबाक फेर स दुबारा उहे काम परतै डी आर सी सी ऑफिस मे ओतऽ जाउ ओतऽ जाउ बड़गा लफड़ा छै की करबाक अरे यार रिजेक्ट रिजेक्ट कऽ देलकै र, रिजेक्ट कऽ देलकै डी आर सी सी वाला
त फेरसँ कोनो उपाय नै ओकर।
पाइ उहे फेर से प्रोसेसिंग करब, पड़तै लफड़ा बढ़ छै हँ फेरस‌ अप्लाइ करऽ पड़तै
नन्दू झा अहाँ स पहिले से गप करै‌ य न
हँ नन्दु झा
गिल न
नै नै नै नन्दू झा नै नन्दू झाँ हम पहिले अथी केलियै सभसँ पहिले फोन केलखिन
कूटा गप्प कने छथिन बुझल यै उनतीसटा कयने छथिन गिनलीयै हन नन्दू झा
नै तऽ नन्दू झा हम ओकरासँ पहिले लॉग-इन केलीयै सबसे पहिले मेलामे अथी प्रचलन जे भेलै सबसँ पहिले आदित्य मिश्रा हमरा कॉल केलखिन हँ आदित्य मिश्रा आदित्य मिश्रा कॉल केल जे एना एना एप छै जे डाउनलोड अथी मतलब कऽ लिअ तऽ हम तभिए अहाँ वीडियो कॉलिंग केलखिन जे हम पूरा जे आब प्रसेसिंग बता देलकै आर ओहिके बाद भी केलै दोसरा दिन नन्दो केलखिन
मतलब अहीं कारण य जे एते एप फैललै एरियामे सेह नऽ
हँ
अहाँ के ऐप तरह से धन्यवाद मिलत टेंन नै लीअ
एप तरहसँ नै बात हइ मतलब ओहिके बाद आदित्य मिश्रा हुनका डाउनलोड करा देलखिन नन्दूके
उं
फेरो विकास आओर के डाउनलोड गेल के आर हुनका आर के विकास सिंह परवर्वता से कम राजा भाईजी भ गेल
हूं मतलब अहाँ तब तऽ विकासो सब सऽ गप होईत हेऽत अहाँके
नय विकास आओर कहियो बात नय करै छै ऐप से उ की केलखिन सुनू ने उ की केलखिन पता य
हूं
उ की केलखिन जे ऐप पर कॉल लगा के के ओईके बाद अथी अपने मोनसँ काटि देलखिन एगारह मिनट भेलयि तऽ ओ पैसा बनबे नय केलै एते मस्त बात भेल छलै न मिनट सही हेबाक चाही पूर्ण भेबे नय केलै तेहे दुआरे कारण बताउ गलती कऽ दै छै की करबै राजा भाईजी सऽ एनाहिते मस्त बात केले छलै जे नौ मिनट बनल सही से बुझियौ ककरो न मिनट बन है
कम सऽ कम कतौ दूरी मे रहबौ बैग्राउंड मे एहन तरह के आवाज नय बाजै छै बुझलियै हमरा आर के रविशंकर रिजेक्ट करबा देलखिन तै में ओ इंग्लिश शब्द के उपयोग कऽ लेलखिन तै सऽ
इंगलिश शब्द के नय मतलब ईयर शब्द उपयोग नय करबाक
रिजेक्ट भऽ गेल हमर एगो रिजेक्ट करबा देलक रविशंकर जी से कि हम बढ़िआँ सात मिनट बाजल छलौं हेँ
हँ अच्छा सऽ बात करथिन न तऽ मस्त अहाँके पैसा बनत
हुं इंग्लिश देखऽ लगलखिन अपन भाषा छोड़ि कऽ इंग्लिश बाजऽ लगलखिन तऽ की हेतै गलती तऽ रहै
नीक जकाँ देखियौ भाषा देलैए अहाँकेँ जे अथी बजय लेऽ मैथिली बजय लेऽ तऽ मैथिली बजबै ने हँ इंग्लिशो वला ऑप्शन रहै छै न इंग्लिशो वला ऑप्शन हेतै इंग्लिश मे बात कहियो अहाँ हिन्दी बाजबू मैथिली बाजबै तब वहाँ कटि जायत पैसा नय कटि जेतै
हूँ काटबे करत
हूं तऽ अहाँ इंग्लिशोवला ऑप्शन रहै छै ने तऽ मैथिली अहाँ अथी केलियै तऽ मैथिली मे
सऽ
करियौ मैथिलीवला पैसा कमा रहल छै तऽ मैथिली बला गऽप
हूं बैठ रहलौ संडास मे बठि रहल छी संडास बैठलौं संडास मे बैठलौं
संडास ककरा कहै छै
बाथरूम केलौं
बाथरूम नै ई आर बात शब्दके उपयोग नय करू
कोनो बात नय मिथिलाञ्चलक प्रसिद्ध गऽप भेलियैन ईसभ सुनला सभ ईसभ बाजि सकै
हँ अभी नय अभी हम छी दुर्गा स्थान मे कहलौं न बात कम्प्लीट करब तबे हम अथि जाय
तऽ अच्छा अहाँ कलम दिसँ ढलकि सकै छी गऽप करति
नय ओई कारण नय छै आराम से बात कऽ लै छी फ्री मूड से
आ तैके बाद ई सुनियौ काल्हिसँ जायब तऽ हमरा जरूर फोन कऽर लेब एक बेर
ह
त अहाँ कहै छियै ने हमरा सवेरे उठै छियै तऽ हमरा एक बेरि फोन कऽ देब अबै सँ पहिले इहा पर करब इहा पर करब इहा ऐपे पर करब कॉल
हँ इएह एपेपर कॉल कऽ देब पहिले अहाँकेँ अथी कॉल कऽ देब ओहिके बाद अहाँकेँ अथी पर कऽ देब कि
ओईले कहि
आ हं काल्हि लास्टो टास्क कम्प्लीट आ बहुत टास्क अहाँके बेसी काल
आइ हमआ देखियौ न आय अहाँके बहुत टास्क कम्प्लीट करवा देब अहाॅं टेन्सन जे ये पूरा अहाॅं
अच्छा जल्दी जल्दी टास्क कम्प्लीट करबायब शुक्रे काल्हि तऽ लास्ट है मतलब ई नय है काइल लास्ट जे ते अथी छै उ टास्क पूरा कम्प्लीटेड रहबाक चाही जेऽटा टास्क देले छै आर एक सए अस्सी मिनट पुरबाक चाही अहूंके एक सए अस्सी मिनट पुरि जायत ने अहाँ से हम बात करबै अहाँस बात करब तँ अहुॅंक एक सए अस्सी मिनट पुरि जायत
ओहो कते कते कथी सब टास्क मे की सब छेला
टास्क मे छलै आ अथी येहे काॅल लगबै आओर अथि एक सए अस्सी मिनट कॉल के बात करबाक यै किनको से
एक सए अस्सी मिनट पूरेबाक अइ
हूं एक सए अस्सी मिनट
ओ एक सए अस्सी मिनट पुरेलाके बाद किछ लाभ
हुं लाभ उहे हेतै अहाँके पैसा एत अथि हेऽत फेर नबका काम मे स्टार्ट हेऽत अहाँके
ओ नया काज देल जाइत सेह न ई पूरा केलाक बाद ओहो बढ़िया छै हमहू कहै छियनि जे जल्दी सँ जल्दी वाला टास्क दै
भऽ जेतनि भऽ जेतै कम्प्लीटेड ओ लए नय दिक्कत छै कोनो बस
हं भ जायत अहाँके तऽ भ जायत कियाकि हम तऽ गलती केलियै हमरा आरके उहे दिन डाउनलोड क लेबाक चाही
भऽ जेतै हँ उएह दिन डाउनलोड कऽ लेते तऽ एते बड़का नय अथि हेते आराम से कम्पलिट फेर बतेतथि केऽटा अहाँके टास्क कम्प्लीट भेल अय
फिलहाल हमर एकोटा टास्के नय देने छथि तऽ हम कि
अच्छा तऽ अहाँके अहाँ रिफ्रेश रिफ्रेश करियौ ने रिफ्रेश सरबर सिंक करे सर सरवर सिंक करे से पर नय टिपै छियै आब भऽ गेलै दस दस सेकेण्ड बारह सेकेण्ड आ कॉल रऽहऽ आ कटि जायत
कहि देब सएह छै तब की काल्हि सब फोन कऽ देब ईएह बात
हा अभी आ गड़ दऽ दिय आ